हँ गे
हँ आ की काजो सब हरमाद होइ छौ
नहि काज सब तऽ नहि रहौ नीन्द लागै छै
नींद लागल हौ अच्छा ठीक छै कनी देर बात कै ले फेर सुति रहिहें फेर हमहुँ चलि जेबौ आँ हँ फेर हमहूँ चलि जेबहु काज सब करय लए हम तऽ सुतबो नइ
एक रति हम कोल नहि मरलो त हमरा मथे दरद उइढ़ जेतौ
हं नहि नहि तब छूत देखी जेकरा आदत रहै छै ने तऽ ओकरा जरूरी रहै छै सुत क
हँ से त छै तखन बझल चौवन मिनट
उतपुर के भै हँ
नय त ओ एके कॉल मे गिनती भेलै ने ओ तीन कॉल
अच्छा अच्छा हँ नय नय
नय नय
सै की कहे छै वही स मिनट सेकेंड के गिनती होइ छै कॉलके गिनती नहि हँ मिनट सेकेण्ड आब जेनाकि ककरो ककरो देखलियै ओहिपर जे एक सो अस्सी मिनट जे छै ने ओहिमे कम चालीसो पैंतालिस टा कॉल भए गेलै हमर उनइसेटामे एक सौ अस्सी पुड़ गेल पता नहि फेर कोना भेल गेलैआ
हं वैह तऽ हमरो तीस में तीस टास्क रहे तीस मे तीस टास्क कम्प्लीट आब हमर नहि आबे छै कतहु से
पता नय देखै छियै की छै
कतहु मुरन छियै ठाम गाँव मे डीजे बाजि रहल छी
अं
ठीक है ईठी जेहन घायल कए देेलैकेने ओ दिना रूक तबच्चा क बा
हूँ
जनाउ सब ने ओहि बीच मे रहो ढेरिके लगन रह जनउ के
हूँ हूँ
जना डी जे बजा क डीज वला जाय रहे तरियमा आ दूटा थोड़ा चढ़ि गेलै ओकर बच्चा हँ बारह तेरह बर्षके त ई सब बुझलकै जे अपन डी जे बाजे त अपन नाचे छी ऊपर मे जब गाड़ि स्थिरे स्थिर बढे रहे जब गाँव सँ बाहर गेले ने गाड़ी त स्पीड पकइड़ लेलकै राइत रहै बहुत गाड़ी अपन गाँव जतीय बस दुनू टा चलते गाड़ी पर ओते ओ परस फांइग गेले
आगेमाय
कते ऊपर रहै छौ डीजे वला अथी
अच्छा इ सब ओते ऊपर से हिम्मत कोना करलकै फांगे के
हं त ई सब डरा गेलै जे गाड़ी चलते रहि जायत अरे त तू चिकर क आवाज दए क रोक देती मेन छै गाना बाजै रहै छै त ड्राइवरो नय ने सुनै छै ओते
हँ
दुनू फइंग गेलै संजोग रहे जे येते तनु के घर उहर छै कोनमा लग झा के घर लग रस्ता स्कुल से इमेरे ओ फांगलै ने दुनूटा एकटा के माथा मे चोट लाग गेलय एकटा के छाति में लाग गेल आ दुनू फांगलै उ उ जे केलकै ने बिपीनमा के कनिआ दौड़ क निकललै एकरा भेले जे कुत्ता बाजै छै कि गे माय एना किया कुत्ता बाजे छै गाँमे के रहय एकटा लडू झा क पोता रहे एकटा हमरा सके दियाद छै छोटू ओकर बेटा रहे
ह
उ निकललै त दुनू टा के मतलब बेहोश जेना भेल त ओकरा सबके बाल्टी बाल्टी पइन देलकै दुनू के होश करेल के तब ता मे भीड़ लाइग गेले लोक सब येले के छिय के छिये त सब चिन्हलके जे एकटा लड्डू झा पोता रहय एकटा छोटवा के बेटा रहे दुनू के लए गेल उठा पुठा सहरसा सहरसा एकटा क ठीक ठाक रहबो करले आ जकरा छाती मे चोट लागै रह ओकरो कहलके उठे बुलै सब ले ने आ जकरा माथा मे लाइगके ऐतेटा तुमौरा भए गेल रहे
हूँ
हं ओ छोटुआ के बेटा
हूँ हेलो हेलो
हलो हलो एते ओ सब गरीब छै बुझी जे ओ चीप द देलकय फेसबुक सब पर अपन सेनर द देलकय त लोक सब चन्दा देलकय सब गाँव के लोक ओ सब सब हार पच सए जकरा जे भेलय
हूँ
चन्दा द दऽ कर माथा के ऑपरेशन भेलै माथा खोलल गेले हं तकर बाद आठ दिन तक ओ बच्चा आँख नहि ताकै
ह
सब कहै कि जे कोमा मे चइल गेलै कोमा मे चइल गेलै लेकिन आ ओकरा बगल में राजा सुधीर के बेटी बिहा रीये आब ईसब बियाहके नै डरसँ व्यवस्था सब बेसी करै कोन ठीक आँइख नय ताके छै की हेतै नहि हेतै लेकिन भगवान भगवती बरकी टा के रहे जे बच्चा यहाँ सबके तीन दिन पहिने
हूँ
खोइल देलकड त आब ओ ठीक छ केहन सुन्दर रह बियाहो शादी दियाद रहियै तऽ डर लागे रहै बढ़िआँ बियाहो शादी भेलै लेकिन आब ठीक छै दुनू बच्चा ठीक छै एकटा आँहा ननका ननका रहे पाच सात साल के सतन बबाजी के पोता ओ क ते चालू ओतबी टा के बच्चा टिक वला पांच भय पर पाँंच बहिन पर एकटा भाई छै नय गे भगवती घर में नत रहय से कहे हम कोनो बकले ल लीहे जे हम फइंग जतियै ओ दुनू त फइंग गेलै हम गाली वला के लोकवा देलियै कहलियै हे गाली लोक क
ओहो चढ़ले रूपर
ओ चढ़ल रहे कहली तू चढ़ली रे किया कहलक हमहूँ चढ़लियै नाचै लए गाली वला के लोका देलियै हम तब उतल गेलियै अपन से
ह
कहलियै बा तू तऽ बुधियार छी कहलकै हँ बहुत बुधियार छी
कोन दुरमइत घेट लेलकय जे इ सब ऊपर चइढ़ गेलइ
उएह बुझही ने ओ डी जे कहलियै ओहि दिनसँ तऽ गाँव नहि आना चाही डी जे फेर आयल छै लेकिन आब एना नहि करते क ओ सब चेत गेल हेतै
बछ ब
हम वएह कहलियौ कतहु कोनो चीज चारो दिशा देखी तऽ कतहु नीक खबर ने झलटे छै
ओ हे बात कहली ह त बो बोल प्पा शिक ब एहन काटि लेलकै या जे ओहिस भोरखून नहि बंन्द हुए
हँ
काटि लेलकै हँ चम्मच से खाना खेलखिन खाइए वला हाथ मे भए गेले आफत भाह गेलै
बुर लोग सब कऽ बुढ़ लोग सबके जानै छी खून रहै छै ढेरीक ने
ठेरी रहै छै
हमर शशुर जे न पेड़ के नह काटतहु ने तऽ एक तऽ कहियो काल कहलक तऽ हम काटि देलहुँ लेकिन हमरो नहि होइ छै ब्लेड से नहि आबे छै काटे ल मोटका तैह नेल कटर से नहि काटै छै आ कहियो काल जो अपने से काटतो न क लुहेक काट एक रती जे देतो तऽ घी मे दहो बहु खुन बाजै छै
हू तै लेल हिनका हँ तैमे आरो की रहै छै सुगर वला के बी पी वलाके दबाइ जे खाइ छै ने सुगरवलाास सभ तऽ ब्लड कहीँं पतला करैके लेल खाइ छै
आ
हँ कियकि अ देखी सुगर वला के ब्लड भाय जाय छै मोट
हूँ
बुझली आ सुगर परसँ अगर बी पी रहलो तऽ ओ आरो भए जाइ छै खरा तऽ श सुगरके जे दबाइ खेलक ने तऽ ओहिसँ ब्लड पतला होइ छै पतले करैके दवाइए दै छै
हँ हँ नहि तब हार्ट अटैक काय जेतै ओ इकोस्प्रिन टेब्लेट आब छै ब्लड के माजे बला ने
कथि आबै छै
इको ए्स्प्रिन टेबलेट
हँ नहि पता हम तऽ हिनका खाली ओ दै छियै ब्लिंडावी
हँ बूढ़ाहाके दबाइमे देखैने छियै कि करै छै तऽ सर्चे केलियै पता चल कोन पतला करै वाल छै
हूं बी पी वला सबके त मुम के राहर के समस्य प्रॉब्लम छै ने तऽ हुनका आरो हुनकर ब्लड पतला करयके दै लेल दबा हँ
बाल आ सबसँ चाचा के दुन्नू टाइम के दबाई मे छै अंडा सनसन के करिया करिया गोटी अथि कैप्सूल ओ मल्टी विटामिन रहै छै आ कैलसियम वाला सिरप अलग रहै छै एकटा मल्टीविटामिन बड़काटा के बोतल सिरप अलग लै छै दुनू टाइम मे
हूंम्म
नै हमरा ई सब दवाइये सब के असर छै कि की छियै चच्चा केश मे कते गोप छै।
केओ जे कोनो अथी सब केश मुुरेतौ तऽ हमरा लागै छै महीना दू महीना ककरो केस नहि आबै छै कपाड़मे आ हिनका पन्द्रह दिन जाइत जाइत छटबय पड़ै छै फेरो मुड़ायल केस के
ग्रोथ हेतै बेसी हे गे एगो बात जानै छीही हम इम्हर तेल बनेलियै एकटा बुझली नारियल तेलमे आ नारियल तेल के गरम कए देलियै बुझलिही ओकरा मे देलियै मेथी हेलो
हँ कहि न
ओकरामे देलियै मेथी आ लौंग आ करी पत्ता दए कऽ खूब के कड़कै देलियै करि पत्ता खूब मतलब एकदम कुरकुर भए गेलै
हूंम्म
तऽ तेलके छाँयक लेलियै
हँ
तेल छाँकलियै कपड़ा पर दए कऽ पतला सूती महीन कपड़ा पर द के आ छाँकि लेलियै छाँकलियै से ओकरा खूब निचोड़ कऽ गारि लेलियै जे कहलियै पत्ता के सबटा रस तस जे रहै भे गेेलै
हूंम्म
आजे गे उ तेल जे गम गम करै छौ सोन सोन गमकतौ
हे गे तनुओं लगबै छै एकटा तेल ओकरो अ अँचार एहन ओकर गमकै रहै कपार
काल्हि बैसल रहै न आ परसू कनि तऽ हम कलियै आँय ये तनु अँचार खेलियै तऽ कहलकै बक्क हमरा सोमवारीके उपास छी
अँचार एहन तऽ एकटा उहो तेल गमकै छै गे ओ जे होइ छौ इंदुलेखा
नहि उहो मेथी सब मंगरैल सब दए कऽ करका कऽ बनबै छै
अच्छा बनेलकै ये नहि हम वही करी पत्ता देलियैहन की कहै छै मेथी करी पत्ता आ लौंग आ नहि ई सोन गमकतौ तोरा हेतौ कि जे हम एक चम्मच पी ली एत्ते सुन्दर गम गम करै छै
छाँकि देलही कड़कला के बाद
हँ
ओकरा खै किया नै देलही नून दै कऽ
नारियल तेलमे रहै कोना खा जैतियै।
नारियल तेलमे सब्जी नहि बनै छै बहुत सुन्दर ए करी पत्ता पत्ता के तेल मे करके कऽ आ एकटा सुखलका मिरचाइ करका देबही आ ओकरा गुड़ि दही नून दए कऽ एतेक सुन्दर लागै छै रोटी संगे खायमे
हँ
भरि पेट रोटी खे लेबही ओकरा संग
कहियो खै लेबै कनिटा पत्ता करके कऽ छै तऽ हमरा गमलेमे छै लागल
हँ
हँ आ गमलामे छै लागल आ एतय तऽ कियो एक मुट्ठी देतो दस टेकाकेँ तऽ हम नहि आनै छी हमर छेबे करै गमलामे तऽ ताजा पत्ता यूज करै छी कथी ल आनब सुखल पत्ता
हँ नहि सब चीज म देबही नऽ बहुत सुन्दर होइ छै फोरनो सब मऽ बहुत टेस्टी बनै छै पर बड़ी मऽ परवल मऽ
जे परवल सभमे तऽ नहि दै छियै लेकिन जे जरूरी हइ जेना कढ़ी बनेलहुँ तऽ की कहे छै रायता सब जे बनल तऽ ओहि मे देलक त नारियलकेँ चटनी बनबै छै तऽ ओहिमे देलक जरूरी वाला चीज सबमे हँ खूब सुन्दर खूब घनगर हँ छोटे छै लेकिन खूब बढ़िआँ छै जरूरतके लायक ओ बस भए जाइ छै
गैस वाला सबके जे भोर कऽ दू टा पत्ता चिबा कऽ पाइन पी लै तऽ ओहो बड फायदा करै छै
हँ ऐहिमे पत्ता हम पहिने बुझै रहियै स्वाद नहि लागेय हेतै पत्ता खर हँ अथी सनकेँ आ कनी कनी बेलपात वाला टेस्ट एतो
हँ हँ
नहि आबै छै
आ एकरा मे गुन छै सबटा नीम वाला नीम तित हो छै ई मीठ हो छै मिठा निम
हँ ओहि बीच मे दू तीन दिन खेलियै रहे हम किया तऽ देखलियै एकटा रील्स मे देखल केँ रेहै जे भोरे भोर खयनासँ बाल बढ़िआँ होइ छै तऽ झड़ब तऽ ठीके बहुत बाल झड़ब तऽ ठिके मऽ खूब रुकले य
हँ
हँ दुइये तीन दिन तेल लगेलियै य तऽ बाल झड़ आ आरो की जानै छी पहिने बिना कन्डिशनरके बाल नहि ठीक लागै रहै एतुका पाइन मऽ
हँ
जेना कंडिशनर नै करतियै न तऽ बाल अजीब रफ रफ सँ टाइप केँ लागे रहै इ तेल जहिया सँ लगवा लागलीयै ऐ तऽ कंडिशनर हम नहि करे छियै लेकिन बाल मे गजबे चमक रहतौ आ पूरा सिल्की सिल्की टाइप केँ लागतौ बाल छुछै सेम्पु करै छियै तैयो तऽ इम्हरे त बनेबे करलियै पन्द्रह दिन होइ छै
तऽ जहिया माथा धोय से एक दिन पहिने लगबै
शेम्पू करै से एक दिन पहिने लगा लेलौ ढेर केँ आ एना हल्का तेल रेगुलर हम लगबै छियै हलका हलका सँ हँ कनि कनिटा कऽ हम हरदम हूँ मतलब हरदम लगबै छिये हेलो आँ हँ कनिटा कऽ तेल हल्का सा नै तऽ ओना हँ हल्का सा हम लगेने रहे छिये बाल मऽ हमेशा आ जहिया शेम्पू करै केँ रहे छै नऽ एक दिन पहिले खुब ढेर कऽ तेल दै कऽ मसाज